हेलो
हेलो
हँ गूट
ठीक छौ गोर लाग छै दीदी
खूब खूश रह
बीट क्लेरी गै
एलियोर सूते ल
खाना सब भए गेलो
हँ खाना भए गेलै
ईसभ बनेलियै रहए
बनेलियौ मंगल रहहो न
अच्छा हँ आइ मंगल छियै आइ बुध छियै
अच्छा नहि सॉरी मंगल नहि रह मंगल तऽ काइले रहो आ अथी रहै हमरा सभके नौह केसँ रहै बर्खी के लाल भैया के दिनमे बहुत बेर भए गेल रह तऽ नहबे छोमबे तऽ जलदी जल्दीमे भिं्ी भुजिया रोटी बनेलियै दू बाजि गेल रहे
ह
फेन भात दालि चनाके सब्जी चोखा पापड़
आ तब तऽ निके छै हमहुूँ फूल दियैठाम एलिय ओ काल्हि खना एग्जाम रिहे ने त निर्मली स ऐलियै कहलियै दीदिए कन चलि जाइ छियै अपन फ्रेश भए जायब एक घण्टा आरामो कए लेब तऽ दीदी कहै लग आब तू दू दिन रहबि नहि तऽ बड़ मारि मारबो कुटि देबौ तबे तऽ रुकि गेलियै तऽ आब मम्मी कहलकै कि जब ओतय छयबे करली तऽ इधरेसँ चलि जिय निर्मलली फेर जेयतै दुिरागमनमे तऽ दीदिओ कहलकै कपड़ा सभ कहि दी मम्मीके लेनाइ तौ तब इधरेसँ चलि जइहे तऽ कहलियै ठीक छओ
काल्हि तक रहबो परसोचल जेबो तब निर्मल ली
हँ काल्हि तोर मम्मीसँ गप्प भेलहु ने दिनमे तऽ मम्मी कहलकौ साँच बजे एकग्जाम खतम हेतै गुटलके तऽ सोनमरसा जेतै तऽ हमरा मोन जे काल्हि तू गेल हेबी सोनमरसा
हँ
फेर हमरा बातो नहि भेलो नहि सुन से बात भेले आइ सुधा से बात केलिये आ ग
अच्छा
कि नहि पुछलियौ तोरा दऽ ओ जे ने अथी भेल ओकर भेलो बौआ भाजीक बेटीके भेल कथा
हँ हँ
तऽ ओ काट दय लै आयल रहखनि हुनकर बेटा तऽ काट पर देखलियै ओकर अ ओकर भाय के नामे बिसरि जाइ छियै ग सुधा के मम्मी योत भाय मामीे जे कथा केलको रहै ओकर
हँ हँ न सहि रहल छियो
ह तऽ ओकरे नाम छै की नाम छै किट्टू आलोक आलोक
ह
ह तऽ कार्ड पर है आलोक मिश्र लिखल लड़का के नाम तऽ हमरा मोन जे कि बनगाँव के छियै तऽ ओ ओकरे हेतै केओ कनिएके तऽ फोन केलिये जे सुधाइये आलोक मिश्र छै बाप के नाम शशि मिश्र छै अहीं के भाय जे कथा केलक रहऽ तऽ के नहि दीदी ओ तऽ छियनि सोहा के हमर मामी के बहिन के बेटा से की ई दोसर आलोक छियनि लेकिन हम चिन्है छियनि बनगाँव में एकर बाप के नाम कहलखिन ने शशी मिश्र त हम चिन्है छियन से दीदी लड़का तऽ लड़का बहुत नीक छै बम्बई मे आ काज करै छै
हँ ई ई सब बात कहलकै लेकिन नहि नाम बतेलकै नहि फोटो देखेलकै नहि गाँव के नाम बतेलकै बुझली तऽ हम मम्मीके शक रहे जे एतुका सुगमे हेतै
ह
क नहि रहियै तऽ कहलकै की तब कहलियै कार्डे पर हेतै तऽ देखबैे संजोगसँ तू कहिे देलही
ह
तऽ लड़का के तोरा देखलको यय
नहि फोटो कहाँ किओ देखेलकौ तऽ काट देलकौ एतऽ जान लियौ
हँ
नहि तऽ
नहि
हँ अच्छा एलो पप्पाके चाचा की
हइए एलहु डेढ़े दिन भगेलय हन तऽ ओ छ ने मोन लागै रहै ने हुनका फेर तेइस तारीख के देट देलकै तऽ ओ फेर जेथिन उन्नैस के फेर रिटर्निंग छै टिकट
ओ तऽ हमरा भेले शायद जीजा जी एेतौ तऽ हमूँ सब देखी तऽ नहिे रहबे आब मम्मी कहलक जे चल ओते रहब दुरागमन छियै हमू घुमि फिरले बीरपुरो जे एते मम्मी तऽ कहलकै तु कथी लए रहबही गाँव मे तोरो मोन नहि लाग त चला तु हूँ तब हमरा तऽ आर घुम मे मोने लागै छै कहलकै हँ चल तऽ उएह आइ हमहूँ सोचैत रहियै जे फोन करैत कहतियो तोरा अथी दियै की कहै छै सहरसा आबे ल घूमै ल काइल एथिने तब घूमि फिर लेतिय
नहि कतय एखन जाइ हे तू एखन आब काल्हि हेवे बड़खी छियै आ जानै छै फे सोनबरसा डॉक्टर स आँखि देखियेबनि
ह हँ नहि तब तऽ चेक करबेना जरूरी छै
छोटकियो सब काइल चलते ओकरा नहिरा नहिरा मे
अच्छा हमराै गर्मी छुट्टी सभमे आबै छै
नहि नहि ओहो सब अ काइल परसू नहि आइब सकतै शनिके भोरमे एतै आ फेर साँझमे चलि जेतै काम पर ओहि ओहि दिन हल्दी मेंहदी छियो
के बाद एतो
हँ शादीे बाद हेतै तऽ चइलिये जेतै ओन्ही से
हँ हे बजारन भईया के कहलियै ने फोटो भेजै लए स्टे स्टेटसो नहि लगेलियै बस विशेष टा क देलियै भोर मे
अच्छा हँ आइए एनिवर्सरी रहै सेकंड एनिवर्सरी
हँ नहि फोन करलियै भुजियो क तइ बिसयर गेलिय ओना तऽ मैसेज करलियै
हँ नहि हम तऽ फोन केलियै ओहे पूछे ले लेकिन याद नहि रहे एगारह बजे रहे आ आधा काज भेले रहै हमर हँ तऽ ओकरो कहलिय नहेलियै तऽ कहलकै नहि नहेलियै देखथुन ने खाना बना लेलियन यै भैया सबके सुुगमा स नोत आबि गेलन आ आ अरदारा के
अच्छा
फेर हम सोचलियै जे कनिटाता किचनसभ साफ कए ली तऽ उहै करैत रहियन काल्हि खनि माँ सँ बात केलियै तऽ माँ कहलकै काल्हि हेतै तऽ जनकपुर जेबय
काल्हि दिया कहाँ रहे प्लान
ओजका नाम रहय हूं
ह हँ रानु भईया कहलियै हे भौजीे के घुमबय लै लेजै ना आय एकरा मेसेज करलियो कहलकय प्लान बनल रहै लेकिन कैंसिल भए गेले त हमरा याद एले जे प्लान रहै ओतौका मौसी कहे रहै जे इ दु इ घाट बीच में मुरठ पुर जाक दू दिन रह तै आ फेर चइल अयतै लेकिन भानु भईया मना कए देलकै कहलकै जब मधुश्रावणीमे जेबे करतै तखन जा कऽ की करतै तऽ आहा आर लै ओतौ के प्लान हेतै तब जनक पुर जाइके हेतै जेतै तब अपन फुुरसतमे
हँ निश्चिन्तितमे जेतै भानू कहलकै हम नहि जेबै कनिआँ रहतौ ने ओत
जा गजउब छै ओ लेकिन जब की की सुन्दर टोकै छै एक दिना सीढ़ी लग बैठ क कुर्सी पर बैठ क गप करे रहे भैया उऊधर से आबे रहे कहै छै हमरा कनि जाइ लए दियऔ ने ओकर तऽ मैथिली सुनयमे मोन लागैत छै एना गप करतहु ओ
अपना उबर बुधिया अपना मैथिलीके राइटर बनै छै आ बाजय ल नहि आबै छै बहु
कहलियै कि आय हो तोरा एहन एहन तोरा एते सुन्दर मैथिली आबे छ बाजे ले आ तब तू जेे कए के गप करै छ तोरा केहनो लागै नहि छौ मुँह हिना क पिचकाए लेलकै कहलियै हिनका हुनका बाजल जाइ छै भावोसँ किछो नहि बाजलै तऽ बहुत लेकिन बदमाश
खाना पीना खेलै
हँ मुर्गा बनेल कर दीदी एख ने बहुत टेस्टी रो बाप रे बाप
गजब लागलो खाय मे कहलकै कि आब परसू खन तोरा मछली बना कऽ खुआ देब आ तब जेबही ने तब तोरा मीट खुएबो कहलियौ ठीके छै परसू खन मम्मिो अयतै सहरसा इधरे से जेतै तऽ कहलकै की जे दीदी अयबे करतै तऽ आबि जेतै अपन एक दू घण्टा रहतै आ खा कऽ तब जेतै तऽ
दे स्टेशन त ठीके छौ वएह मम्मी सब कपड़ा किछ सब उटे छै कर आदत तऽ जेब परसु
हँ परीक्षा तऽ तब ने भए गेलहु
हँ काल्हिे खतम भेलै लास्टे रै काल्हि उ एखन प्लान रहे जे भोर में पार्क जेबे घूमेय ले दीदियो के नींद ने टूटले हमरो साढ़े पाँच बजे नीन टुटलो तऽ ते थाकल रहियौ मोन अथि लागे रहे नीं सा कलिय दै छ दीदी हेतै तऽ उठबै लए हेतै चलि जेबै दीदी नहि अयलै आ आ कालल जदि प्लान बनबो करले ेब अखन पानि ततबा परड़ले जे कीचड़ कीचड़ सगरो हेते तऽ कल दीदी तब छोड़ि दही साँझ मे चलब मॉल सब घुमे ले कहलिै ठीक छै
हं परसा सब दिस खूब पानि पड़ै छै गाँवमे बहुत मेघ आबै छै लेकिन वर्षा नहि होइ छै
खूब पहिले बिजली चमकले मेघ गरजले आ दीदी के भेले झौ न पड़ते नहि भोरे ना मेघ लगेना है पड़ते नहि पड़ते तकर बाद पड़ले आब लेकिन शायद बन्द भए गेलै क चालूए छै पता नै
उमहर तऽ नहि पड़ै छै दस बुंद पड़लै भए गेल लेकिन गर्मीसँ राहत
अच्छा रह आओर की करै छै रह पाईन भगवान दए देतौ तकर बाद जे धूप उगतौ ने ओहिमे बहुत तज रहै छै आऔर गर्मी लागतौ खूब ओहि ल मुन अथी रहतो गर्मीसँ परेशान करइ पंखामे बैठल जाउ
हम राति एक बेर मैसेज केलियौ ने तऽ हम कहलियै पता नहि थाकल हेबी ने मथासब दुखबै हेतै त सुतल हैभी
हँ तब राति मे एक बेर सात बजे मे तब फ्रेश भेलियौ ओतसे इगजाम द के एलियो साढ़े छ बजे उधर से घुमल फिरल तऽ नाश्ता कए लेलियै बढ़िया जकां सब बाहर में तब एते एलिये तऽ दीदी के जाउत अथी अनलकै समोसा एकटा समोसा खेलियै फेर कनी देर बैठलियो तब गेलियो नहेलियो कियाकि नहेले नहि रहिये नहा के दीदी के नींद लाग र खूबी कहलियै गे दीदी दू घंटा सुति रहियो तऽ कहलकै सुति रहत तब पोन एगारह बजे दीदी कऽ उठेलको तब मीट आ भात खेलियो गोतनी देलकै रहे ओ खाके फेर सुति रहलियौ कहलियै टाइम हम वेस्ट नहि करबै अभी भरपूर नीन्द लेबै तब सुतलियौ
हू
आ एखन फोन एलै तऽ कहलियै कि नहि आइसे काज शुरू कए दै छियै
ह कतसे फोन एलो
के ने एकटा लड़का रहै उएह फोन कैलकै रहै
अच्छा अच्छा नहि पै इ सब गप नहि करिय ने आ कहलियौ की जे अथी ह की कहै छै ओतय ओकर जे भेलौ यए बियाह ओ कतय हेतौ
आ निरमल्ली मे
हाँ
ओ अररिया जिलाके उर्सा काँटा गाँव छै ओतय भेलैए
उर्सा काँटा
हाँ
ऽ माछ क नाम
हे हे हे है उएह बहुत दूर ह जाय घड़ी मे ते लगभग अढ़ाई घंटा लागलो आबे घड़ी में डेढ़ घंटा में घर आब गेली गे लिए रहै
बहुत सुन्दर व्यवस्था रहै ओतौका
हाँ ओ दिन वीडियो कॉल करी रहे
हाँ बहुत बढ़ियां रहे भुजियो बहुत बढ़ियां छै आब ओहि दिना जेबै ने तब गपशप हेतै तब स्वभावके धिया पुता चलतै
हाँ
आ दीदीसब कहै ठीके छौ गोर लागै छियौ
खुब खुश रह